हँ हलो, ठीक अय अपन कहू। की करै छी। लाइन फेर कटि गेलै। मेघो-पाइनो अबै छै तैयो लाइनके। गर् मी बहुत छै आ बिना बरसों के या बिना हबो के लाइन काटि दै छै।
आओर। ओ सब कहियौ। खाना-पिना हो गेलय।
हाॅं आब तऽ चाई के टाइम छै। हमर तऽ चाई के टाइम भऽ गेलै नें।
बौआ चलि गेलै।
नहि देखलियै यऽ।
मोबाइल छै चार्ज में लगाल। के उठत।
बाहर टहलि कऽ देखि लियो, एजेट आदमी उठि जाय।
तोरा कहाँ कहै छै ऊठ ला।
नहि छथिन, नहि छय चलि गेलै।
दिक्षो से बात केलहुँ हें एक बेर। एना बात।
की कहलक। आं।
एहिना बात-चीत की सभ होइ छै नहि होइ छै।
हँ।
आह--सेहे सब।
हुं।
ऊं।
की कहलियै।
बात-चीत सभ होइ छलै, अपन अहिना जे बनेने छै, खाना-पीना बनलै।
माँओ कऽ नै। हाॅं माॅं तऽ एतय छनि, मने भद।
हँ। आ हँ खाना-पिना तऽ बनबऽ परय‌ छै ने।
ओ घऽरके जबाब देही।
हुं बहुत। गरमी लागै छै।
हँ, हँ, हँ। लाइटो ताहि पर तऽ बार- बार काटि रहल छै।
आहँ लाइटो कऽटै छै।
ह। बौआ कऽत आइयो नोत छै।
हँ कहय छलै।
घर-डेरा छलियै बुझैयै काइल‌ की आइ। सैन आइ सैन छै तऽ आइ तऽ नहिये केने हेतै, काईल्हे।
काल्हि घर-डेरा केलकै आय मतलब भोज।
हँ।
काल्हि कतऽ भोज खुऐतै काईल तऽ सबके अपने भोज रहै।
आ ओहू घर-डेरा के भोज घरसँ बाहर अन्हने नहि ने निकले छै।
हुं।
ओतैँ लोक एक दिन बादो केलक।
ओहो सब सेहे कहैत रहै जे दस बजे तक मोटर चलैय।
हाॅं, हाॅं।
हाॅं, आर वएह वाला ड्राम जे छै ओहिमें पानि भरै छियै।
ओ, आदमियो तऽ बडु छै ने घऽरमें।
सब तऽ ओहि में नहेलक। कहलकै आय नै चऽलै छलय सब ऐके-ऐके बाल्टी सऽ नेहेलकै ढंग से, ओहि ड्राम में भरने छलियै। पाँच बाल्टी भरि लेलक। कहै छलै टंकी लगइये पप्पा कहै छथिन लगेबै।
हां, एहिमें फायदा तऽ ओकरे भऽ जेतै ने।
हँ तऽ लगेथिन, लेकिन कहलकिन शिक्षा के पाइ। पचास हजार रुपया ओकर एखन तक नहि आयल छै।
अच्छा, ग्रेजुएशनवला।
हँ।
ओ ओकरो तऽ बी एड कम्प्लीट भ गेलै।
ओकर बी एड कम्पलीट भेलइ नै पत्ता, बी एड कम्पलीट भ गेलै। आ कि सेकेंड ईयर में छै, पता नइ से हम पुछबो नइ केलियै।
ओ।
दू सालसँ ओकर अटकल छै, पाइ नहि लै हे, एकरो उएह रिजल्ट कहलकै जे। नइ आयल अइ, एक्जाम द देने छथिन वहै से रिजल्ट अटकेने छै।
हां। ई फाइनल ओकर भऽ गेलै रिजल्ट आबि जेतै तऽ।
हँ मेन्स निकलि गेल छलैए आब की-की देलकैए। पी टी नीकइल गेल छेलैये, मेन्स देलकैये।
आ ई नीकइल जेतै तऽ फइनल भ गेलै।
हँ तहन बुझा पड़ै ने इंटरव्यू हमरा एहिमें लै छी कि नहि लै छै।
हँ मने ओकर उपरका इसकूल से इंटरव्यू हे। तैसे बाद।
ओ। मेन्स और पी टी नॉर्मल टीचर के नहिय भजै छै ने्र विद्यालय वाला में मेंस आ पी टी निकालऽ परय छै।
भइए जेतै एकरा।
कहलके मतलब ठीक- ठाक गेल हे एग्जाम।
एकरा भए जेतै से कहलहु हें।
हँ बहुत सुन्दर अ नीके हतै भऽ जत्ते अपन।
हँ, हँ खराब किया हेतै, कीयो ओतेक मेहनत।
हँ पढ़हो में बड तेज छै।
आ ओहि योग्य छै तऽ भगवती किये नहि सभके सफलता देथुन।
हूं।
एकटा के आगा होइ छै तऽ पाछा दोसरो के उम्मीद होइ छै, बनै छै ने।
सब्जेक्टो संस्। कृत छै ने बढ़ियां सब्जेक्ट छै। तऽ म तऽ जगहो खालिये छै हर जगह।
खालिए रहै छै संस्कृतवलाके। आओर सब।
सब बढ़िआँ छै।
भोर से की सभ भेलैए।
भोर स की हेतै काज-धन्धा सभ। जे छलै पाइनभइर क नहा-सुना कऽ। रुम में तऽ हैय पाइन आबि गेल। कहैये पाइन पड़ल, फेर खेल्लौं-पिल्लौं।
फेर बर्तन धोउलौं। फेर आबिक सूतलौं, फेर सुइतौ रहलौं।
हम मोन में भेल छलै, फेर भेल जे। सुतल हेभी तऽ नहि किछ कहलियौ।
नहि एक बेर बतियेने छेलियइ, ओकरो ओ आयल छलखिन चच्चा आब गेल छलखिन की। कहलखिन खाना देबै, लेकिन ताबे दस मिनटके कॉल कऽ सकै छी।
ई कहलियअ जे भरि दिनमें दुइएटा कालसँ काज केना चलत से पूछ।
हम त हमरा की कहलियै, कहलके एगो दू-गोटाके दैबै नम्बर। ठीक डॉउनलोड करा देतहुं त आरामसँ बात मतलब अलग अलग आदमी से बात करितै।
ओकरा ककरा सभसँ होइ छै गप।
ओ त काल्हि सैह कहने रहै, शिक्षा आ ओकर माय बहिन आ एगो हम। भ गेलियै ककरो एगो हम कहि देलियै।
चारि टा भ गेलै तोँहु तोरा त सबसे बड़का ई ने छौ जे मेघा सब पर ते करबही काल त ओ नहि करतौ उठेतौ से बात छै ने
हँ।
पूजा के करियौ ही।
ऐ ओ बात चीत त करबे नहि करै छै ओकरा ई बात की कहबिही।
पूजा नई करतौ बात।
िय करै आब पहिने तऽ नहि पहि मैज तेज सब करैत रहै छलै अहुं करै छियै।
आब धीरे धीरे रुकि गेल हेतै त भेल हेतै जे आब छैहे त तू जूनियरे ने ओकरासे
तैयो होय छै ने कहियो स्टेट से रिप्लाई केनाइ, कहियो किछु केनाइ
एहि बेेर फोन क क देखियौ से की फायदा छै, नै करतै त नै करतै।
हं देखै छियै एक बेर क के। निभीया भैर दिन रोयै छै। हम अहांके सुनै छी ने
एक बेर कखनो ओकरा कहियो ही टाइम बना क ओएह जखन ओकरा टाइम रहतौ तखन ओ क देतहु।
आ से कहियौ ने।
हं सुतिये के देखियै ठीक रहतै।
हँ, एक बेर अपन दिन में ओकरा जखन टाइम भेटै ओकरा ओही हिसाब से चूँकि ओ दोसर ओकर लाइफ छै।
हुं।
कखनो अथिये मे क्लीिनिके में जे बैसल रहतै त हरदम ते पेसेंट रहिते छै।
हँ।
हं। आ एकटा मेघा बरसा के द दहीन। एकटा मीन दूटा
दुनु एगो करथुन दोसर जे करौ। ई कहलियै जे मने स्वेता के द सकै छियै सेहो
हँ।
श्वेता से बात कर लेनाइ ठीक रहतै। पैसा हयैत करब त।
तखन त सबसे नीक तखन त सबसे बेसी मुकुले रहतौ ओहिमे आगु आ गप मारे मे मोनो लगै छै। अखैन एक बैग नहि कही दू दिन चारि दिन देख लही पहिले
हँ हमरा पाय अबैये।
कै के द दही ओही के बाद मीता के दही। आ
हँ। कथि
दू दिन त देख ओकरा परसू ओकरा की।
हँ सैह करबै ओना हमरा बैस एलेए देखलिये।
कटि गेलै आवाज।
अच्छा, आब आबै छौ।
हँ आब एलै।
हमरा एलैै ये पैसा देखलियै।
तोरा।
हं।
कत कत्ते?
एकटामे चौबीस रुपैया, एकटामे दू रुपैया।
हँ बारह मिनट वला चौबीस रुपैया।
तोरे संगेवला छियै।
केवला आबै छैय। हँ हमरा देख के हमरा ओ बतेलक। नहि -नहि चौबीस रुपैया दुनू तोरे संगेवला अछि, बेेरा -बेेरीे।
बारह हमरामे बारह मिनट पूरल रहै ने।
हँ आ ओकरो बारह मिनट कोनो बात भेलै अपने आप कटि गेलै तऽ, ओकरामे एखन किछु नहि देखबै छैय, एप के अपडेट करही जाय के ओकर बात बढ़िया से भेलै आइ।
ह हेतै धीरे -धीरे, आब ई नहि रहै छैय जे एके बैगे भऽ जेतै से बात।
हँ
अपन दिन मे हमरा विचार से, अपना आप के ई सोचि लेबऽ के छैय जे, पांच टा कॉल कऽ लेबऽ के छैय।
हँ। पाँच आदमी रहतय तहने जाय के नीक हेतै, नहि तऽ एक आदमी से जे की बड़ बड़ते।
जेना सोचि लेतै तऽ, एकटा मुद्दा भेट जेतै। बौआके जे एखन भोर स पड़ले छलैये आँय बड़के भैया फोन ले हुनका कत्ते सख बौआ के नहि कहै छौ करऽ ले मतलब ई कहलहुँ हे एगो बड़का भैया कतेक अथी छलनि हें, छौंक लागल छैन्ह नोत से नोत जाय। के अलग बात बीजहो भेल तकर आइ लोक
हँह लोटा के सेहो छौंक लागि गेलै हँ।
से तऽ सैह कहै छियौ ने।
लोटा लय किये केलखिन
जे मने काल्हि खा के एलखिन हे, अहिके मतलब भऽ सकै जे ककरो अंगना मे देखलखिन है। सुनलखिन हें बुझलखिन हें, जे ई बात के छौंक लगलनि हे़।
गै गै तू लागल हेतै गै ई की भे एक दू एखन तक लोटा किये न ऐल।
हुनके मतलब ओही आदमीके नाम लऽ कऽ किये कहलखिन, से मने देखनि। तीन आदमी तऽ आओर छैय ने से कहलहुँ ये।
ओहि गाँव नहि गेल छलथिन खाय ले।
आठम त नहि गेल छलखिन ने ओ। चल अपन ठीक छन्हि एक्टिव आदमी छथिन्ह। पहिलोहो तो सैह करै छलखिन हें ने खा पी कऽ चलि जाइत छलखिन। खा पी कऽ चलि जाय छैलखिन आ कहै छलखिन हमर लोटा रखने रहिहैं।
हँ-हँ-हँ-ह।
कय बेर ने रखय छलियै। जे लऽ गेला से लऽ गेला नहि त अप। हँ आ ओतबा विश्वास हुनका हमरे पर छैय।
हँ विश्वास््य छै।
हँ तै ने सभके छोड़ कऽ हमरे कहै छथिन।
हँ ओर कि।
धीरे धीरे अहिना होइ छै। तऽ ओकरा की कहै छै उ। ओकर चाची गेलैए ओतऽ नैहर।
हँ नहरके द छथिन।
उपनयन तूपनयन छलैए।
पतऽ नाय हमरा सब के कहत।
ह एखुनका मने एखुनका गेनाइ तऽ मैसेज अछि उपनयने बुझाइत छै नहि उपनयन छै। छलहौ धमगज्जर ह। एहि बेेर ई दिन बड़ धमगज्जर छलियै से कहलियै।
हँ ईहे सब।
हँ । ओ तऽ घरमे अपन छोटकियो चाची सबसँ बतिया सकैया ने।
इसब नहि केने हेतै ने।
हा।
आब सब इह काज त नहि करतै धिया पुता तऽ करतै सभै।
हँ अपना कनि एज ग्रुपमे कनि दोसर मोन लागै छै लोककेँ। से बात होइ छै।
तेरहो मिनट भो गेलै।
कटलय ने। तऽ एखन राखू।
हँ काइट दै छी।
ऽ एक बेेर आर करब। राति मे एक प्रकार।